एखन आहाँ फ्री छिये तऽ कहलिय क लै छियै एगो आओर कॉल
हँ कऽ लियौ क लियौ हम फ्रीए फ्री छी ना जोरहाटमे नहि छियै एखन हमर बड़का बेटा रहै छथिन नासिकमे
अच्छा
तऽ ओते आयल छियै हम एखन मतलब आसाममे एखन समर वकेेशन भेलै हँ
हँ हँ जुलाइ से स्टाटे होइ छै
सस्त छै त ओतयसँ अ एलियै नासिक त नासिक मे हमरा कोनो काज काम त छै ने खाना खेलहुँ बैसले रहै छियै तऽ फ्रीए फ्री रहै छी उएह कनि काल बच्चा सभके सबमे लागल रहलहुँ तऽ कनी बिजी रहलहु नहि तऽ फ्री रहैत छी
हँ
पोता पोती साथे कनि ओकरा सबके बहुत मने दिन गिने छलै दादी कहिया त एलियै त हम छोड़बे नहि करै छी केओ
अच्छा ओतऽ असम असगरे रहैत छियै
नहि हम रहै छलियै अपना हसबैंड संगे तऽ हमर हसबैंडके दू साल पहिने डेथ भऽ गेलै।
ओओ
डेथ भऽ गेलै तऽ बड़का बेटा हमर जे छै नासिकमे छोटका रहै छै बेैंगलौरमे ' त बड़की पुतहु त बच्चा के एडमिशन करा देने छलखिन। हालकि केजीए मे छलै एखन वन मे छै तऽ ओ त रहै छथिन एत्ते नासिक आ छोटकी के बच्चा छलै साल भैर के तऽ ओ हमरा सगे रहै छै एखन रहै छथिन छोटकी कनिया रहै छथिन ह हमर पोता लेकिन बेसी दिन तऽ नहिए रहथिन हमरा जिद्द केने छथिन दुनू जे चेल आबु हमरा लगाबू तऽ हमरा लगाबू लेकिन हमरा की य ई सोसाायटी सब मे फ्लैट सब मे मोन न लागे या रहल छी रहल छी खुला मे आ ओतऽ जतैऽ अहाँ ी ओ पहचान या केओ आबि गेल अह कतौ चलि गेलो एतो हम ककरो जान ने पहिचान चौबीस घंटा तै जेल मे बन्द रहू हाँ तैं हम कहले हम आबे रहब लेकिन हम अखन नहि आयब देखबै हमर देह शरीर काज नहि करते तऽ हमरा अ सब ल पड़त कते जेबै कते जेबै लेकिन एखन हम फिलहाल नहि आयब हमरा ओ बच्चा सभ आबि जाइए पढ़य लए तऽ
हँ जब तक क सकैत छी खुदसँ त किया ने करतै
त अपन ओकरा सब संगे मनो लागल रहै छै टाइम कोना चलि जाइ छै उएह कहलियै जे कनी दिन हम बेंगलोर मे रहि जायब कनि दिन अहाँके न ठीक मे रहि जायब आ कनि जोड़हाट रह रहऽ दियौ ने शरीर काज करत तऽ हम एबे करबै
ओर की
ताहि दुआरे हम नहि सोचने छलियै जे। एते जल्दी हसबैंड के डेथ भऽ जेते लेकिन ' उपाय नहि छै भगवान भगवान के आगू मे ककरो नहि चलै छैले ओ रहितथिन तऽ कोनो बाते नहि रहै हम दुनू आदमी रहै छथिन
हँ तहन की छल
ह उएह दिक्कत छै अहाँके तऽ म अपन माए पापा संगे रहैत हबे
नहि एखन हम नानी घर मे छियै मतलब नानाजी के घर छै ने अपन दरभंगा मे
अच्छा नानीके घरमे
हँ मम्मी पापा पपोओ हमर बहुत बीमार छथिन एखन
अच्छा
हँ तऽखन हुनका स्पाइनके प्रॉब्लम छै
ओ त की ऑपरेशन करबा देलिही
हँ ऑपरेशन भेलैए गुजरात मे छथिन
ओ गुजरात मे के छै अहाँके भाय सब केओ कि
हाँ एगो चचेरा भय लगथिन तऽ ओ डॉक रहै छथिन तऽ हुनके हॉस्पिटल मे भेलै ह
सक्सेस भेल
हँ हँ सक्सेस स उएहा ते बहुत डर रहे सब डॉक्टर कहै कि रिस्क छै रिस्क छै
हँ हमरा अपने स्पाइन के प्रॉब्लम यए लेकिन हम डर से नहि कराबैत छी
कतय य अहाँके
स्पाइन मतलब हमर मेन जे अथी कमर अथि जता होइया ओ ओठुन ब बड़की गो के फाक भ गेल छै हड्डी में
ह नस चपाय जाइ छै
हँ नर्स पा गेलै तऽ ओहिस की होइ छै लिक्विड निकलि के आ ठेहुन लग जमा भऽ जाइ छै त बहुत इलाज करेलियै हम मतलब मानि लिअ कि चेन्नई अपोलो गेलियै लेकिन सभ ठगे निकलल आ ओकर बाद गंगा राम आइ तऽ दिल्ली में तऽ दिल्ली मे गंगा राम ने देखली तऽ ओ डॉक्टर राजीव रंजन छलै ओ नीक डॉक्टर छलै ओ कहल के हमरा जे मतलब आब कभी भी घुटनाे ऑपरेशन तब तक मत किया हमरा चलि बेसी नहि होइ छै कनि दूर अपना रूम में चल लेब लेकिन एक कबै एक किलोमीटर लगातार चलेल तऽ हम नहि
त उएहे धीरे धीरे पप्पोके साथ भेलै ने कि ओ बिलकुले ने चल पाबैछे
हँ हमहुँ नहि चल पाबै छीयै एगो हमर बेटा सब जिद्द केने छलै कि जे दुनू घटाके चेन्ज क दै छियो लेकिन हमरा गंगारामला डॉक्टर साहेब मना कऽ देलखिन बलकि नहि आप जब तक अपना स्पाइन का ऑपरेशन नहि कराएंगे तब तक आ आप तब तब घुटना क सक्सेस ही नहि होगी
बिलकुले नहि हतै वही कहलकैऽ दरभगामे पहिले चेकअप करेलखिन तऽ एम आर आइ लिखलकै तऽ ओहि में मतलब साफ कऽ देलक जे ऑपरेशन इसका सोल्यूशन है उसके अलावा कुछ नहि
हमरो कहि देलकै ने
रह तऽ एम्स में देखेलखिन तऽ एम्स मे छओ महीना साल भरि बाद डेट देलकै आओतुका वॉटर कहलके कि आपक सिचुएशन बहुत खराब है आ ज इतना जल्दी करवा लीजे सह हुनका एक दू जगह नहि रहै सात की नओ जगह रह
अच्छा
हँ पूरा स्पाइनल कोर्ड मे रहे गर्दन से लऽ कऽ
ओ अच्छा अच्छा नहि नहि हमरा त एक ही जगह छ
नहि हुनका नओ जगह रहे त एखन गर्दन वाला एरिया के भेले
ओ तऽ हमरा कहलकै ज हम कहलियै कि हम नहि करब स्पाइनके हमरा डर लागैए सभ हमरा जतेक आसपासके आदमी य जहाँ कै छै स्पाइन को ऑपरेशन नय कराउ नहि कराउ
सभ इएह कहलखिन नहि करउ नहि लेकिन भायजी हमर एक तरफ कहलखिन अहाँ एखन जे नहि करेबै तऽ ओ धीरे धीरे अहाँके शरीर लऽ कऽ बचि जायत आ आ एखन करा लैत छैै तऽ जतेक परर छिय ततबा रहत एहिसँ आगाँ नहि बढ़त तऽ आब फेर अपनो सोचलखिन जे एखन सब काम तऽ बाँकि छै की उमरे भेलै तऽ हमरो सब पप्पा हमर चालीस छथिन
ओ बस ओ बहुत कमे छनि त
हँ तहि लऽ कऽ
नहिने भने करा लेलखिन भगवान करे सक एक बेर रास भ त
आ ऑपरेशन सक्सेस भऽ गेलै बस उएहके डर रहै जे डॉक्टर कहैत रहै जे मतलब नस कऽ प्रॉब्लम है पेरइज होने क र है लेकिन
हँ तऽ हम तऽ ओकर बाद जहन बिलकुल हमर पैर फ फुइल जाय छले
हँ हँ बिलकुल पैर फुल जाइ छै ओ स्कुल से जे आबथिन न ते पूरा पैर सूजल रहे
हँ सुज जाइ छलै हमरो सुज जाइ छै तखन हम की केलहुँ जे मतलब योगा क्लास ज्वाइन केलहुँ
अच्छा
तऽ योगाके जहियासँ केनाइ शुरू केलहुँ तहियासँ पयरके फुलनाइ बन्द भऽ गेल आ पेन किलर बराबर खाइ छलियै बहुत पेन होइ छलै
नहि किलर एकटा ओते दर्दसँ कराहैत रहथिन लेकिन पेन किलर नहि ल छै
हमरा हमरा बर्दाश्ते नहि होइया
हुनका बहुत बर्दास्त कर दै छनि
तहन हम पेन किलर खेनाइ छोड़लहुँ आब जहियास से योगा कर लगलो हँ चल ते नहि होइया हमरा किलोमीटर लेकिन आओर बाँकी सब ठीक छै
काम करै छै
आओर बाककी सब तऽ हम कहली जा कते दिन जियए क आओर पाँच साल सात साल दस साल ओहिस बेसी ने जीबै तऽ अपन हम योगे क क के चला लेब हम नइ करेब हम बहुत हमरा त ऐमस के जे मतलब कथी कहलक दस लाख के बारह लाख रुपआ लगेगा
हँ आराम से एखन पप्पा के आठ लाख लागि गेले ह
हँ वएह कहलकै दस बारह लाख रुपआ लगेगा लेकिन आब ठीक हो जाइया लेकिन की भेलै मालूम य हम करवाइयो लेतयै लेकिन की भेलै जे एगो लेडीज छलै एकदम यंग बेसी से बेसी पच्चीस तीस साल से बेसी के नहि हेतै अठाइस तीस साल ओ हँ तऽ ओ हम कहलियै आब क्या दिखाने आइ हैं तऽ कहै छै कि जे हम स्पाइन का ऑपरेशन करवाएथे जब से करवाए है न तब से हमारा उ ठीक नह रहता है एक पैर झिंझनाता रहता है वहाँ पर दर्द होता रहता है त हम कहलीए सक्सेस नहि हुआ त बोललके डॉ तो‌ बोला सक्सेस हो गया लेकिन हमारे लए कहाँ सक्सेस हुआ है हम तो कभी फ्री हो ही नहि पाते पेन से
तो हमरा डर भऽ गेल हमरा हमरा कहलकै आंटी आब कभी मत करबाइएगा ये लोग बोलता है लेकिन सक्सेस नही होता है जल्दी तब हम डर गेलहुँ हम कहलहुँ ने हम नहि करब लास्ट मे हम हमरा एगो ऑप्शन मिलल योगा के हम कहल योग योगा करब ओहिसँ जतेक योग करयसँ जतेक ठीक रहत रहत जेना रहत तेना चलि जायत हम एकरा हम बेटा सबके कहली जे हमरा कोन आ मैराथन ज्वाइन करेके ये आँ आ हमरा क ओतऽ की जाइके आ घर में अपन सब काज करे ले छी घरमे चलिये फिर लै छी कनी दूर तऽ आधा किलोमीटर चलिए लै छी भऽ गेल
नहि पप्पा के मेन स्कूल ल क प्रॉब्लम रहै जाय आबै मे बिलकुल आ छथिन हेडमास्टर तऽ ओहिमे तऽ दौड़ भाग करैए पड़तै
करै आ एज बहुत कम छनि ने हुनकर हु ओकर एज बहुत कम छनि हमर सबके तऽ एज भऽ गेलै ने हमरा सबके ऑप्शन छै जे
काल्हि कि परसु आइ सी यू सँ तऽ निकलबे केलखिन हँ।
ओ रुपैआ के तऽ चूरा भऽ जाय
बस
बहुत बहुत कष्ट छैय आदमी के जिंन्दगी मे यैय बहुत कष्ट छैय। आ लेकिन की करतै इहे जिंदगी छियै।
आओर की नहि आ बेर बेर ओ हुनके साथे होइ छैय ई चीज बहुत हमर सभके अथी छैय। एनाही दू हजार बीसमे अथी भऽ गेल रहनि पेटमे पानि भऽ गेल रहनि।
ओ
ओहो बेर ऐनाहि बहुत हाल ख़राब रहै।
तबियत मतलब हुनकर
हँ सुनने रहीयै।
एतेक कम एज मे एतेक ई सब भेलै। असल मे की छैय नहि बुझलियै एक तऽ मतलब अपना सब के जे खाना खाय छियै से एकोगो सही नहि छैय।
ओ त छैहे।
ओहिसँ की होइ छैय जे पूरा तहिमे रहै छैय जे किछु आदमी के स्टेमिना अगर स्ट्रोंग रहल तऽ ओ बर्दाश्त कऽ लै छैय आ किछु आदमी के तऽ ओ बीमार पड़ि जाइ छैय की करबै हमर बेटा जे छैय बड़का करब सैतीस साल क उमर छैय। आ दुनिया के अथी छैय रोग छैय। कोलेस्ट्रोल बढ़ि जायत फैटी लीवर भऽ गेलै हँ कि की नहि छैय। हम सैह कहलियै ई आइ एते उमर में तोहर ई हाल छौ त आगू जााकऽ की हेतौ।
कोलेस्ट्रोल तऽ बिलकुले नहि बढ़बाक चाही फेर डायबिटज के शंका रहय छैय।
डायबिटीज के संका रहै छैय तऽ कोलेस्ट्रोल ओकर तऽ रोज कोलेस्ट्रोल के दवाइ खाइ छैय आ की कहै छैय ली फैटी लीवर भऽ जाइ छैय तऽ ई होइ छैय तऽ ओ होइ छैय की कहब। आइ काल्हि के आइ काल्हि के जेनरेशनके अगर सम्हर कऽ नहि चलतै ने आ ताहिमे की ओकरा हम कहै छीयै बोइल खाना खो तऽ अपन सभके समाज जानिते छियै स्पाइसीके बेसी
हां हां अ
पूरा स्पाइसी फूड चाही। स्पाइसी फूड बिना हुनका नहि बनता।
हु
आ कहै छैय की एही उमर में सब चीज छोड़ि देब जिंन्दगी करब की हम खेबो ने करब। की तऽ दयो आबि जाइया मायके दिन दिल होइ छैय गाय सनक। दयो आबि जाइया आओर अहाँ कय भाय बहिन
हम एगो हम एक भाय जे पटना मे जे कहलियै स्टूडेंटे छथिन।
अच्छा अच्छा हँ अच्छा।
ओहो एहिबेर ट्वेल्थ कबे केलकै हन।
हँ कहै छलखिन जे मतलब हम अथी की कहै छैय बहुत कोशिश कऽ रहल छी। कहलियै नहि नहि कोशिश करू कामयाब जरूर हैब। कोनो बात नहि छैय हँ। कोशिशे से लोक कामयाब होइ छै करू भगवान जे लिखने हेथिन से हेतै लेकिन अगर भगवान